हू कहू हँ हेलो ठि बनीहा अहाँ बताउ ठीक छी
हँ हमहुँ छीची किसब भऽ रहल छै
की सब भ रहल छै बस चाय पानी चलि रहल छै
अच्छा की अहाँके नोनेद छथि कि गेलथि
हँ हँ हमरा काल्हि तऽ अयबे केलखिन काल्हि आइयए कह छलखिन चलि जायब लेकिन नहि जायै देलियै
अच्छा तहन तऽ बढ़िया लागल रहू अहाँ न नीक लागैत हैत घर भरल रहै छी आदमी आ बच्चो छथि की ओहिने अहाँके तखन तऽ आओर नीक लागैत हैत
कि छै ने बेटी एगो
हँ बच्चा रहै छै तहन तऽ आओर नीक लागै छै ने
हँ बड्ड नीक लागै छै
चलू हमरा सबके तऽ कारिख नाम परशुखना मुड़न मे गेल रहियै हमरा सबके बहुत मोन लागलै ओ तो तीन्टा चारि टा बच्चा छल बहुत मोन लगले भोजो भात हात
हू
हँ भोजो भात बडड हर चीज नीक
जा नहि
आ एकटा भौजी एल छलैथ
ओ तऽ गाममे
हमर सबके गाँवमें एकटा भौजी आयल छथिन भाईजी लव मैरेज हँ ओ केयने छलखिन तऽ ओएलखिन आयल छलखिन तऽ
हुनका बौआ भेलै
हुनका बौआ भेलनि एक मतलब भऽ गेलनि बौआ आयल छलखिन बौआए के लऽ कऽ तऽ हुनकर दूति जत्ररा जे भेलनि ने से बौए के लऽ कऽ भेलनि द्यूती जत्रा तऽ गेल रहियै हुनके ओ तऽ हम एहि साझमे अहाँ जे फोन केने रहियै तऽ हुनक ओतयसँ हम आबै छलियै तेमे आइ ब्रसपैत छै
हँ
आइ हम जे प्लेट तिरेट भेटलै हे से तऽ हम खेबै ने
सहल छियै
नहि सहर नहि छी लेकिन प्याज लहसुनसभ रहैत छै ने बाहरी के सामानमे
हँ हँ अच्छा बधि आ ह तऽ अहाँ तऽ बृहस्पति करै छलियै ने
हम करैत छलियै लेकिन फेर छोड़ देलियै कनि तबियतसँ अस्वस्थ भऽ गेलहुँ तहि दुआरे
अच्छा
हम छोड़ देलहुँं लेकिन फेर से स्टार्ट करब दीदी के शादी नहि छोड़ने रहियै।
हु हँ ओह ने अहाँ त गाँव छी पाबनि तिहार करे मे तेज
सएह ने भगवान शरीरो साथ देत तहन ने करब।
हू सहि बात छै
शरीर साथ नहि न दऽ रहल है जे करबै
हँ अभी छी ने ठीक।
हँ ठीक छी ओर अहाँ ई कहू जे पैसा आयल अहाँके की
कहाँ आयल प्रोसेसिंग मे लागल
आ रिफ्रेश करै छीयै कि नहि
हँ रिफ्रेश तऽ हमेशा करै छी।
पता नहि अहाँ सब क किए नहि आयल ओना हमरो नहि आयल एल हँखन ई बला पर।
ह पता नहि मै देने छै जे सात से चौदह दिन मे आब जेते
हँ तऽ ओ भए सक हे धीरे धीरे हमरो भाईजी सबके आयल रहेन लेट से आयल रहेन कैनी पेल बेै ई काज स्टार्ट केलखिन कखन लेटसँ आयल रहे पैसा आ इहो भऽ सकैए जे मतलब एकटा जुड़कऽ सेकंड टाइम मे दोसर टाइम मे
हँ सेहो भऽ सकै छै सेहो भऽ सके छै
अगर दिक त हम बक अपन इस ब कोर्डिनेटरसँ बात करबै
अच्छा
हुनकर जिम्मेदारी अए
ब
कहियो और सब किछ भऽ रहल अछि। आल
कहु ओर सब हम भेज देब तो स्क्रीन शॉट की
हँ बस की कहतै
हँ
एकटा भेजलियै ने ने एकटा हमर दोस्त के प्रॉब्लम एलै त हम भेजलियै हम भे अहाँ बात कऽ कऽ स्क्रीन शॉर्ट हमरा भेज देब। नहि एखन हुनको ने एलनि हे एखन नहि एलनि हेँ देलियै हन ' हुनका अखन
अच्छा
ओ बात करथिन मेन जे पैसा भेजै छथिन हुनकासँ ओसभ काज करै छथिन ने ओसभ बहुत अथी नहि जुड़ल छथिन तऽ वएह सभ जुड़ रहलखिन हेँ,
अच्छा तऽ अपन सबके कते दिन तक चलतै
आब से तऽ नहि कहब कहलखिन हेँ जे मतलब फुल टाइम नहि छै
पूछने छियै
नहि से नहि छओ महीना जादासँ जादा कहने छथिन आ सालो भैर चैल सकैए ओना तऽ ई बहुत दिनसँ करै छथिन ओ सभ लेकिन ई ची सीखैतमे छी तऽ मैथिली भा भारी होइत छै ने अपना सभ केँ
हँ हँ भारी तऽ छै मैथिली अपना सबके बहुत ज्यादा हँ बात तऽ सही छै ओहो मे शुद्ध मैथिली थोड़ी होइ छै बजल ओते सायते संजोग कोइ कोइ एतै शुद्ध बाजू छै
अपना सब जे छै ने से अपना सब सब भाषा सीख सकैत छी लेकिन मैथ ख बहुत भारी होइ छै ने
बहुत भारी हँ
जल्दी सिखनाइ सम्भवे छै तऽ ई जे हिसाबसँ काज चलतै बहुत एहिमे बहुत तरह‌ केँ मतलब अछि एकर बाद अहाँ जे ई कऽ लेबै एकर बाद अहाँके ट्रा्सक्रिप्शन बला आयत मतलब लिखैवला लिखैवला ओ अहाँ लिख कऽ सबमिट कर देै आ ओकर बाद अहाँ बाज कऽ अहाँके लिखल आयत ओ रिकॉर्ड कऽ कऽ जे चीज अहाँकेँ लिखल आयत उएह चीजके अहाँके रिकॉर्ड कऽ कऽ देबाक अछि
आ ओहिके बाद सुने वला मे की छै
सुनै वलामे ओएहमे छै ट्रान्सक्रिप्शनेमे पहिले लिख कऽ अहाँ दऽ देबै ओहि हिसाबसँ अहाँके सुनैवला आयत आ ओ जे बजतै ओकरा ठीक करबाक अइ अहाँके ओ गलत लिखने रहै छै ओहिमे जब ओतऽ गलत नीक नहि हेतै ओकरा ठीक करबाक आब अखन हमसभ काज कऽ रहल छी हँ एखन हमसभ अथी पर काज कऽ रहलियै ह बाज कऽ देब लिखयवला हमरा भऽ गेल ओहो काज अछि छैखन आ बा हँ बजैवला अछि हमरा काज लेकिन लिखयवलामे पेमेन्ट जे छै ने
हू
कनि लेट से अबै छै तीस दिन बाद कियैकि तऽ ओहिमे चेक तेक होइ छै ने
हू
ताहि दुआरे और अहाँ
तहि दुआरे लिखे वला मे हँ खाना पीना बनते ने
अच्छा अहाँ केँ खाना पीना बनै छै
पूछेके छल कहली की जे मतलब जेनाब अभी अहाँ से हम बात कऽ लेलियै तऽ फेर अभी हम दोसर आदमी के कऽ सकैत छी अहाँके फोन करेक बात करयके बाद
बीस मिनट तक हमरा नहि कऽ सकैत छी दोसर आदमीके किएक नहि करबै
किछ ने
हँ दोसर आदमी भी कऽ सकै छै अगर हम अहाँके केलहुँ हँ तऽ बीस मिनट बादे अहाँ हमरा करबै पहिले ने
हँ दोसर आदमी के तऽ कऽ सकैत छै ने बीच मे
हँ हँ दोसर आदमी के अहाँ क सकै छीये
हमरा लागल की जे हम दोसर आदमीके नहि कऽ सकैत छीयै
नहि नहि एहन नहि छै दोसर आदमी के अहाँ कऽ सकैत छी कि बस हमरा नहि करबाक छैह हमरा लए बीस मिनट केँ गैप देबे पड़त अहाँ केँ
हँ
ठीक छै
समझ गेल तऽ एक दिनमे एक दिनमे पाँच गो से जादा भी कऽ सकै छियै
हँ पासबुक अहाँ केँ जतेक सुविधा हैत ततेक लेकिन अहाँ एकटा चीज ध्यान राखब कॉल नहि हेबाक छै किए तऽ पचास टा रोज अहाँ केँ भेट जायत सए अस्सी मिनट भऽ गेलै भले अहाँ बात केलियै नहि केलियै लेकिन ओ भऽ गेल
अच्छा
हँ ताहि दुआरे ई चीज अपना सब के लेल नीक छै मैथिली भाषाके प्रसाद प्रचार करैके लेल
हँ बात तऽ सहिए छै अपन भाषा अपन पूरा फैलावै के लेल अच्छा छै ई ई चीज
विधायक आ सुनलहु है राजनगर में केंन्द्रीय विद्यालय खुलल है
नहि बुझलियै हाँ
हँ एक रुपआ के किदन कहलकै टोकन कटा कब केन्द्रीय विद्यालय खुला सुजीत सुजीत पासवान जी खोल रहलथि
कत बड़ी
पंकु सरके शायद उमरे सुनलियै हमहूँ सएह सुनलियै ह स्टेटस लागल अहाँके हम भेज देब पढ़लहुँ हेँ ने हम पूरा मुदा सुनलहुँ हेँ हम हँ
हँ
छै अपन जतेक नीक रहै केन्द्रीय विद्यालय नहि ने छै
छै बाप रे गरीब लोके सोचे पड़ै छलै की आ एक रुपआ दऽ के जे छै बहुत अच्छा छै
केन्द्रीय विद्यालय नहि ने छलै ई विधायक जे अछि ने अपना सभ केँ से बहुत नीक आदमी
हँ ओ तऽ छैहे चलू ओर बढ़िआं अपन गाँंव के अपन अथी के एते तरकी करै छै तऽ ओर अच्छी बात है ने
हँ से तऽ छै
बहुत बढ़िया बात छै की फेर अगला साल लोक सोचते जे हँ हम इहे विधायक रहब
हँ ओ जेहन काज करतै तखने ने लोक सोच राजनगर रेलवे स्टेशन
के देथिन बढ़िआं बढ़िआँ काज कऽ के देथिन तहन लोक सब सोचते कि नहि भाय अच्छा काम करै छै एके फेर से सुनना चाही
राजनगर रेलवे स्टेशन कते खराब छले ओकर सुधारे लए देलखिन हन हुनके हिम्मत भेलिन तहन देलखिन नेँ ओर कोनो विधायक तऽ नहि देलखिन ओएह देलखिन
ओ देलके
हँ एकटा भेल
तहन छै बेकार
हँ से तऽ छै हमरा बहुत डौर होइया राजनगर मे हम ट्रेन पर जे चढै छी राजनगर मे हम डोरे नहि चढ़ब हमरा एतेक डोर होइय
नहि तऽ
क होइआ
कतेक अथी छै कनी ऊँच कऽ देतै ने प्लेटफारर्म के तऽ नीक रहतै
सै ने मतलब मानि लिअ एते डरिया कह भैंस निक जातेर ओ बस देखियो आब जते डेवलप हुए अपना सबके जते सुधार होइ
हँ तऽ हम पता करबे जे कत खुले स्कूल से
हू हं हमहु सुनबे केलिया स्टेटस सेहो लगेलरह भाई जी सब सुनालिया जे ई ब
हू
आओ आसके तऽ इमहर नहि ने बहुत हमरा पता है जे इमहर केन्द्रीय विद्यालय हँ केन्द्रीय विद्यालय सब छै बहुत
तऽ होतै राजीनगर मे कही न आसे पास मे होतै कतौ पता करै छै तऽ पता लागिए जेतै
हँ से तऽ हम कन्फर्म छी राजनगरमे आ
कनीटाक के थोड़ी छै से बात है न
इम्हर जमीन ज्यादा छै ने भऽ सकै राज कम्पसे दिस करैत हुए
राज कैंपस दिस पता ने देखे छियै पता करै छियै हम
ओना अपना सबके टाइम त खत भ गेल हयत तऽ अपना सबके गेल नहि हयत
हँ कोई बात नहि अपन सबके बच्चा पढ़तै ने
हँ से तऽ छै लेकिन केन्द्रीय विद्यालय जे छै पर केन्द्रीय विद्यालय में जे नौकरी भए जाइ छै तऽ ओहिमे बढ़िया म मतलब बढ़िया छै ओ केन्द्रीय विद्यालयके नौकरी
हँ हँ एकदम बहुत बढ़िया छै की बतायब तऽ हमरा हम पता करै छियै
हँ ठीक छै हम स्टेटस स्टेटस देख कऽ हम अहाँके कहब जे कतय खुले हइ या कतय अथी छै
तऽ हँ भेजब स्क्रीन शॉट
हँ स्क्रीन शॉट हम भेज देब
हँ
ह हँ
सएह हम कहलियै जे अहाँके कही
हँ बतायब तऽ
हँ ठीक छै हम अहाके
एना हमहूँ अपन कहै छियै सभके पूछै छियै हमर एगो ननद छथिन न ओ तऽ जाइ छथिन ओ स्कूल उएह रामेश्वर हाई स्कुल मे
हँ
तऽ ओकरास से पूछबै कही अगर हँ हँ हमर ननद छथिन न हँ रामेश्वर स्कुल नाइंथ क्लास मे गेलखिन एहि बेेर
अच्छा हँ
तऽ ओ तऽ जेबे करै छथिन तऽ अगर राज कैम्पस में खुलल होते आस पास मे तब तऽ हुनका पते होते
हँऽ हँ हम अहाँके स्क्रीनशॉट भेज देब जे अगर खुललै हन हुनका ओतऽ उम्हर तब हम अहाँके स्क्रीनशॉट भेज देव
आच्छा
और सब कहिए आओर सब कहिये
और सब छै एकदम दीदी आल य अहाँ के न हँ हँ बने बनते आब
हमर दीदी हँ ठीक छथि हमर दीदी आयल छ न एखन रहतै पन्द्रह बौआ कहाँ भेलै ह एखन
पेट मे छै ने बाबू
आ से तऽ हम एक्सपीरियंस तऽ अहाँ सबके खान
तऽ से नहि मतलब आहाँ देखै छियै न कि हँ सबकुछ ठीक छै न
हँ सब बढ़िया छै ठीक छथिन
ह अपन सबके कते लम्बा बात भऽ गेलै चौदह मिनट होय वला छै
तह ने अखन हुए य जते लम्बा बात हुए ओते नीक लागि गेलै अपना सब के बात ओहि वजह से लम्बा खिचा रहल आ जते लम्बा खिचा
हँ
हँ पहिल पहिल बोल हन हँ पहिल कॉल एन छै जे अपना सबके लम्बा जा रहल छै अखन तक एहन कोल लम्बा जाय नहि रहलै हमरा लगैए अपना अपनासब के बात नीक लागि रहल छै
सब से खुश भऽ गेलै
सएह न ओना तऽ लोक एना तऽ बारह मिनट पाँच सेकेण्डमे कट जाइत छै
हेलमेट तीन छै
ह हँ अपना सबके ओना ओना बारह सेकेंड मे कटि जाइ छै लेकिन एहि बेर पता नहि एतै चल रहलल छै आ ओना काटि नहि सक यहाँ कोल जेहन कटतै तखन नहि
ह त कहले अपना सबसँ खुश भऽ गेल छै
तैँ न हमरो आश्चर्य लागल जे बारह मिनट पाँच सेकेण्ड पुड़ते देरी काट द छै कत किया खुश छै खन तऽ कॉलनै कटलेकैया
हँ चलू नहि कोनो बात
हँ चलू लागल रहु अपना सब
तब सावन में तऽ अहाँके भाय आबि रहल यऽ घूमेला भूतनाथ
भूतनाथ देखियौ ने हमरा नहि लऽ जाइएा ओ कतहु
कहै छएल जे ओ तऽ अपने छै उड़ वाली अपने उड़के चलि जाइत छियै
मारबो करबौ उड़ेवाली हम कतऽ गेलियै हँ हमरा कतहु नहि जाय दैय कोई
हँ आ तयो कहै छल खि ओ अपने चलि जेतै कहले कि आयब सरभ के बजा लेब कहबै चलू दीदीसँ भेँट कऽ के अबै छी तऽ कहलक ठीक
हँ
जे हम आब
बढ़ीया छै हमरा नहि कतहु लऽ जइयै हम कतहु कहबो करै एकरा लऽ जायब तऽ एह लऽ जायत
हँ अच्छा तऽ कहबै भूतनाथ लऽ के चलू जे हम अपन दोस्त से कनि मिल लेब
हँ से तऽ छै कहियौ ने एकरा जहन फोन करै ह ने तऽ कहबै मीनू को भी लेते आना
हम तऽ कहने छली जे यौ मीनूके लऽ केऽ एबै तऽ कहलखिन जे ओ अपने चलि जाइत छै
अच्छा हँ मेनूके लऽ कऽ जाय लए कहबै
हँ
आओर सब कहियो
आओर सब की कहू बाबु गई बौआ के आबैके इन्तजार करै छी
पेटो में दर्द करै य की आहके
बड़ दर्द करैया अहाँकेँ जहिया हत ने तहिया बुझबै। नहि उठले होत ने बैठले हयैत ने सुतले किछु नहि करऽ हयैत। बाबू। बड़ तकलीफ।
नहि। हमरा बड़, हमरा बड़ दुःख होइए, ई चीज जे कहैत जे सुनैत जाइत छियै। एते कष्ट होइ छै, बाप रे बात। कतेक कष्ट नै हव हँ, से तऽ छै। लेकिन मायके किया दर्जा देल जाय छै वएह। चलते दर्जा जे जइसन भगवान के माय मतलब भगवान
कहियौ आओर सब
पढ़ाइ लिखाइ चालू छै ने? सेहे तऽ, कहलोए पढ़ाइ लिखाइ चलि रहल छै ने।
नहि की चलतै पर आगा परीक्षा अइ हमरा।
कथीके?
बीपीएससी वला परीक्षा। लेकिन ई कार्यमे हमरा एतेक मोन लागि गेल छब्बीस। हँ, छब्बीस जूनके डेट निकाल गेल अछि।
अच्छा, छब्बीस।
जून।
जून तऽ बीत गेलै ने।
जुलाई जुलाई छब्बीस जुलाई हमहुँ बिसरि जाइ छी। ह, छब्बीस जुलाईके डेट निकाल गेल अछि।
अच्छा।
ह।
देखियौ एकरा कते लम्बा चलेते।
अहाँ देखू ने एतेक लम्बा नहि चलै बक चाही ओतना बहुत लम्बा चला देलकै।
हँ।
आओर अहाँ खेनाइ तेनाइ बनायब कि आब। ई बनि गेल खाना अहाँकेँ खाना बनि गेल
नहि अभी, नहि बनल, आब बनत।
अच्छा। चलू बनालिए अहाँ खाना कीसभ बन?
हँ, आब अभी, अभी फाइनल नहि भेल छै जे। की बनतै। सब्जीके फाइनल नहि भेल छै, बकि रोटीके तऽ पते छै।
बढ़िआँ अछि, बनाउ।
अहाँकेँ बन गेलै।
हमर ने बनल यिय, अब रोटी बनाब जा कऽ सोचि रहलो माँ पूजामे गेल छइथ।
हँ।
तहि लोक छै बाएसल। हैं। बगलमे।
सत्यनारायण भगवानके पूजा मे?
हँ, चाची ओतय छनि पूजा, ओहि पूजामे गेल छथि माँ
हूँ।
एकटा काज करू आहा कॉल काटि दियौ उम्हरसँ बुझलियै?
हँ।
ई लम्बा चलइत। ठीक।
हँ, हँ।
हाँ त खाना बनाउ
ठीक ठीक छै तऽ हँ हँ
कट दिऔ फोन